ह
तलो जय झूलेलाल। किथां ता ॻाल्हायो मां दिल्ली मां दीपक मनानानी।
असां न महाराष्ट्र मां ता ॻाल्हायूं।
महाराष्ट्र मां त मींह ता पवन ॾाढो बुरो हाल लॻो प्यो आहे।
हा हिते लेकिन जिते असां आहयूं हुते अञा बारिश न आई आ।
अच्छा हुते कोन आये, चलो ठीकु आ पोहित
हा
ॿियो, ॿियो ॿुधायो।
ॿियो सभ बढ़िया ऐ, तहां ॿुधायो।
बस मौजबार लॻी पई आहे। द हिन
तहांजे परिवार में केर -केर तव।
मां मुंजी वाइफ एं ॿ ॿार मुंजे ॿ धीअरूं आहिनि। ॿई कालेज मां पढ़ंदियूं आसिन।
अच्छा।
ऐं तहां
मांजी हिमल मल शादी थी आ।
अच्छा।
पंहिंजा ॿार कोने।
आहे हिकु नंढो बब्बू आ।
अच्छा -अच्छा अच्छा नंढो बब्बू ठीकु आहे ठीकु आहे। बाक़ी तव्हां घर में ई रहंदा आहियो।
हा, असां हाउस वाइफ बि आहियूं। हा
ख़ैरु हाउसफाइक त, तमामु वॾो कमु उहो ई हूंदो आहे।
हा, उहो त आहे।
तव्हां छा कयो? तहांजो छाजा कमु अथव?
मां नौकरी कंदो आहियां। मां आई आई टी मद्रास जी नौकरी आहे मुंजी।
अच्छा
मां नौकरी कंदो आहयां, ऐं जेको बि आहे, मां सिंधी डिपार्टमेंट में ई आहियां हुते।
अच्छा, हुते सिंधियुनि, सिंधी ई कंदा आहियो कमु?
हा सिंधी में कमु कंदा आहियूं। सभु कम मां हां जी, हां जी, हा लिखण बि ईंद आहे।
मूंखे देवनागरी में लिखणु ईंदी आहे। अरबी में मां एतिरी सिंधी कोन ॼाणा। अॼु सिंधी मूंखे कोन ईंदी आहे।
तहांजे इते अथव बारिश-वारिश?
दिल्ली में बारिश, आहे त सही। तमामु वधीक आहे पर, बंद थी वेंदी आहे त, गर्मी बि तमामु वधीक थी वेंदी आहे। हिते ॾाढो इहो ई बुरो हाल लॻो पियो आहे। गर्मी हेतरी हिकदमि वधी वेंदी आहे, बरसाति बंदि थींदे ई। हिकु ॾींहुं बरसाति पवंदी आहे। ॿ ॾींहं पोइ गर्मी तंग कंदी आहे।
असांजे हिते त बारिश ई नथी अचे।
अच्छा, पर बॉम्बे वगैरह, महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह साइड
बॉम्बे में त ॾाढी आई आ। असां बॉम्बे खां अठ कलाक दूर आयूं।
अच्छा, बॉम्बे त बुॾयो पियो आहे सॼो।
हा, उहोई न। अञा हेएतिरे में, अञा त शुरुआत आहे ॿारिश जी।
हा अञा त शुरुआत आ। वरी जीअं हुनजो बॉम्बे जो बुरो हल थी वियो आहे।
तव्हांजे हिते चालीह-वालीओ मनाईंद अथव?
हाणे त चालीहें जी तैयारियूं आहिनि। हिते जनकपुरी में, उत्तम नगर में, विकासपुरी में। सॼे दिल्ली में चालीहें ज सोरहीं तारीख़ सां चालू थींदा।
ऐं पूरे दिल्ली में चालीहें जा रौनक-मेला लॻी वेंदो आहे।
हा, असांजे हिते बि थींदी आहे न।
हा हूअं त पूरे देश में, सॼे भारत में ई चालीहे जी धूम त पूरे सिंधियुनि में, ॾाढे रौनक सां कंदा आहिनि चालीहों त।
हा असां हिते बि, चालीह ॾींहं, चालीह ॾींहं रौनक हूंदी आहे झूलेलाल मंदिर में। पूरे मौहले जी मांयूं, पंहिंजे-पंहिंजे टाइम सां वञी करे, ॾीया ॿारे इंदा आहियूं। केर-केर त पंहिंजे घर ई ॿैहिराणो ठाहे करे, नंढा-नंढा सा उते रखी ईंदा आहिनि, मंदिर में।
बिल्कुलु बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे न। थियण बि खपे
हाऔहर जुमे जुमे हुते बि हर लेडीस मिली करे हुते थोरी धूम मचाईंदा आहिनि मंदर में। पो चालीह ॾींहं, चालीह ॾींहं पूरे मोहल्ले में मटकी खणंदा आहियूं मथे ते
अच्छा।
पो पूरे मॉहलनि में इएंं घुमंदा आहियूं। पो विसर्जन करे छॾंदा आहिय
अच्छा अच्छा अछा हो डेलली कंदा आहिनि?
न न उहो चालीह ॾींहं ते।
चालियेते न?
हा हीअं रोज़ में सिर्फ़ हिन ॾीओ ॿारे ईंदा आहियूं मंदर में।
हा उहो ई असां बि हिते बि चालीह ॾींहं जेको पूरा थी वेंदा न, चालीह ॾींहं ते तमामु वॾो जुलूस निकिरंदो आहे, हुनमें ॻाल्हियूं मटकियूं मथे ते रकी करे जमुना जी में बि विसर्जित करे ईंदा आहिनि। पंहिंजो बहिराणो बि विसर्जित कंदा आहिनि।
करूंगी दरवाजे के अंदर।
बार तंग थो करे? ह ह ह
हा न छा कयूं ॿार ॿुधनि नथा न किने पाणीअ में थी वञे पई।
अच्छा। अच्छा, अच्छा। न न ॿार त बार ई आहिनि, ॿारनि खे त सम्झाइणो ई पवंदो आहे। हा, काई ॻाल्हि कोन्हे। ह
हांजी हंजी हजी हजी सई गाल आहे।
पेरिया ज़माना हूंदा जो अला बार पेदा पैद करेल त पैलजी न पालण ई मुशकिल आहे बारनि खे।
अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। खैर पलिॼी वेंदाइनि ॿार ॿाल पली पलणां पालणां त आईन है न अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे।
अज्ॼुकल्हां ॿुधेन किथे ता।
हा उहा ॻाल ॿि आहे। हा हा उहो ॿुधंदा कोन आहिनि। उहा ॻाल्हि ॿि आहे अॼुकल्ह त ॿारनि खे सम्झांइणों ई ॾाढो ॾुखियलु थी वियो आहे। न त ॿार त पहिरियों त ॿारनि खे वॾा हो अहिड़े अहिड़े नमूने पालंदा हुया की ॿार सम्झी ॿि वेंदा हुया, पलिॼी ॿि वेंदा हुया। खाॻ हाणे त, ह ह वाकई ॾाढो ॾुखी थी, ॾुखियलु थी वियो आ अॼुकल्ह त म सचु ता चओ तहां सचु ता चओ तहां। वाकई में अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखिल थी वियो आहे ॿारनि खे
हा सही में आहे न ख़बर आ न। इसमे से पी। एॾा ढीठ तव और अॼुकल्ह फाइव ॼी ॼमाने ॼा इनि हर सभु तो सम्झेन। हिननि खे सिखाएंण ॼी ॼ़रूत‌ ॿि हिनमल खांइ नेट ॾिसो कीअं तियूं हलाइनि यूट्यूब त ईअं ता हलाइनि-
हा, हा, एतिरी, एतिरी असां वॾनि खे न ख़ॿर हुंदी इते ॿारनि खे ख़बर पइजी वेंदी आ ह, ह।
मांॼो नंढो ॿाॿ नंढे आ गुड़िया। उहो हीअं यूट्यूॿ हलाईंदी तव अरे ॿापरे।
अच्छा। हा, एतिरी असांखे ॿि न हलाएंण ईंदी हुदी।
हा न वरी हिनन खे ॿारनि ॼो ॿि लगाए ॾे न पो चईंदी तव हियो वारो न भई हो ॿड़ो वालो लॻ।
अच्छा, हा हा हा हा ठीक। हा। ठीक आ, ठीक आ। ठीक आहे काई ॻाल्हि कोन्हे ॿारनि खे ॿि ॼीअंण दो ॿारनि ॼी ज़िंदगी।
हा उहो त आहे हांणें ॼीअंण त ॾियंऊ ता पर हिक ॻाल्हि ती चवां अॼुकल्ह ॼे ॼमाने में सही में फाइव ॼी ॿार इनि।
हा ॿारनि ॼो ॿचपन ॿि केतिरी जल्दी ॿीतॼी वेंदो आ ख़ॿर ई न। थेके असां ॿार हूंदा हा ॿार। वॾा थी वियासे त हाणे त ॼिदगी में। पांण ॿारनि ॼा मा पी ठही विया अरे उहई आ न ॿारनि ॼे। तृभु जल्दी। ॿारनि खे उन्हनि खे ॿचपन ॼीअंण दियो ॿसि उहई मस्ती कनि। पोहितउं यादूं ई रहिॼी वेंदियूं आहिनि वॾा थी वेंदा इनि ॿार त ह।
कॾी सरकारी पाणीं ईंदो तव?
हा।
सरकारी पाणीं पीअणंओ भरंदा हुंदव न।
हा, हा, दिल्ली ॼलॿोर्ड ॼो पाणीं ईंदो आ।
इदो तव।
हा असां वट त। पर उते त। चवंदा इनि दिल्ली ॼलबोर्ड ॼो पाणीं डायरेक्ट न पीअणु खपे असां। फिल्टर करे पीअंदा आहियूं उन्हनि खे।
असां यो त वरी ॿि अ न सुठो पाणीं ईंदो आ।
हा। पर दिल्ली में एतिरो सुठो कोन्हे।
अच्छा। मंहगाई ॿि त केॾी आ दिल्लीअ में त खांइण पीयण यां केॾा स्टॉल तव ॿाप रे ॿाप। हे इंस्टाग्राम ते ॾेखारंदा हिनि न कंटेनर। हिते हे हिते हो खांइण लाइ बापरी मस्त, मस्त तव।
अच्छा। हा, आ, त सी, दिल्ली में हेर एतिरा सुठा, सुठा स्टॉल आहिनि। दिल्ली में त रौनक मेलो लॻे ई रहंदो आहे हर समय लॻल हूंदो आ।
हा
बस। छा ॿुधायो दिल्ली जे त हाली बसि अहिड़ा आहिनि की दिल्ली में जेको अची वियो त बसि सम्झो दिल्ली जो ई। ठीक आहे ह।
उह त हर कहि कैंजे शहर सां ई, ई, हाल आ, न। बसि हिकु बार रास अची वञे उहो शहर।
न बसि उहा ई ॻाल्हि आहे असां मां त। नंढपण सां जॾहिं खां होश संभालि यो दिल्ली जी ई, ई, ॾिसां थो त हिन करे। दिल्लीअ जे अलावा असां सोचे ई नथा सघूं बियो किथे आहिनि।
पोइ आंटी किथां जा आहिनि दिल्ली जई ई।
हा उोभ बि दिल्ली जा ई ईन।
त लव मैरिज कई अव
उ बि दिल्ली गई आहे पर हो सिंधी कोन आहिन।
त लव मैरिज तव तांजी।
न न
त
ॿ थी वई।
त केड़ी ख़ास जी शह रहंदी।
ऐं
त सिंधी ईंदी हूंदव न हाणे, तहां सेखारी हूंदव न एॾन सालन में।
न, मां विसरी वयो आहियां बल्कि।
अरे बाप रे बाप अरे आंटी‌ खे सिखारण जी जॻह ते तां ही विसरी वया आयो।
हा, बस इअं ई थींदो आहे कॾहिं कॾहिं कुछ ॻाल्हियूं।
असां हिते त जेकी इलाही छोकरियूं अचन तियूं अदर कास्ट सिखी ती वञन सिंधी।
अच्छा हा हा असां उल्टो असां मुंजी मूंसां उल्टो थी वियो आ।
त सई आ, पेहरियों ती मां माण्हू ॿुधा जेसां उल्टो थी वियो आ।
ठीक है।
ॿियो ॿुधायो सभ
तहांजी छोकरियूं क केड़े स्कूल में मतिलब छा पढ़ंदी तव? छाती करेव?
कॉलेज में पढ़ाई करंदियूं आहिन कंदियूं आहिन।
हा त कॉलेज में केड़े मतलब छा केड़ी फील्ड में तव?
आर्ट्स में ई आहिन ॿई। आर्ट्स पढ़ंदियूं आहिन ॿई।
अच्छा, अच्छा
चलो तमाम
ठीक, बाक़ी जी ठीक। ठीक आ, ठीक आ, अंकल जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल! और लि